कन्हैया जी की हालचाल
ठीक यइ अपन कहियौ अभिनव बाबू की सब
अरे एखन की सब कहब एखन ततेक भोज भात गाममे भए रहल यऽ न से रसगुल्ला खन रसगुल्ला पेट के ए कोन मे घर के ये आ ओय कोन से माउस रसगुल्ला के पूछलक यौ रसगुल्ला बाबू की हाल यै तऽ कहलक हम ठीके छी अ आ कन्टिन्यू लगातारे ने चलि रहल यऽ एको दिनके कहम ए भोज तऽ बुझियौ गदगद एकटा हमरा गाँंव मे जे छैय से पिंगुर जी के ओठाम जे भोज होय य ओ ते गाम के सब स नामी बुझियौ मतलब मिथ मित मिथिला मऽ रसगुल्ला ढल के जे प्रचलन भेले रहे आइ से लगभग सात आठ साल पहिनेै तऽ ओहिमे सबस हमरा गाँव मे जे जे बड़गाँव मे सबसँ पहिने
बड़गाँवके गप करू अपन गाँवके गप करियौ
अच्छा अच्छा हँ हँ गामेके गप कर रहल छी तऽ हम गाँवमे पि पिंगुुर बाप पू के एहिठम जे भोज भेल से ओहि समय मे आठ साल पहिने जकरा जैसमैय रसगुल्ला ढलके भोज होनाइ मिथिलामे मतलब बड़का बड़का बाबू परिवार सब सक्षम नहि रहै ओहि समय मे लेकिन ई बेचारा अपन सामर्थ्य बान्हि कऽ रसगुल्ला ढल भरि गाम जवारीके भोज के केलक आ सङ्ग सङ्ग एकटा आरो ओहिमे उत्कृष्ट की केलक कि सभके जे जन जनउ धारी जे ब्राह्मण रहय तकरा सबके सभके जनउ सु पाड़ी एगारहटा टाका आ जे जनउ
मीनू बहुत एत बढ़ियां से बकेला हेत
आ आनन्द आनन्द आनन्द भए गेलै ओहि दिनसँ देखा देखी कहै छै मिथिला मिथिला मे जे देखा देखी संसार होइ छै तऽ ओकरे देखैत देखैत देख वएह पिंगुर बाबू के देखैत देखैत इ आली पाली मे गामके आस पास के जे भी मतलब भोज करै वला छै एहन तरह के तऽ ओ सब हुनका देख केऽ सिखल लकै जे नहि रसगुल्लो ढल कए सकै या लोक भोज तऽ तकर बाद से रसगुल्ला ढोल भोज जे छै से तकर प्रचलन भेलै मिथिला मे सुने हेबे जे क्यो कहे छै जे सएटा खा गेलै रसगुल्ला कक्यो दू सए खा गेलै तऽ पहिने पहिने ह पहिने इ रसगुल्ला ढल के लोग इंतजार करे रहे खाली बराती सबमे बड़ बरती जायइत लोको सोचे कि रसगुल्ला ढल भेटतै माल आम भेटतै एक बैर कऽ हिला देबै लेकिन से नै आब जे छै रसगुल्ला ढ़ल आम भैय गेले या आम गप भैय गेले ककरो आ ओहिठाम मुड़नो होय छै ओहि पुरी तरकारी रसगुल्ला ढोल के देलक पूरी बुनी बुनीया के भोज खतम भय गेलै आब पूरी सुनीता के भोज सब फेमस रहे पूरी बुनिया आ पूरी बुनिया के भोज छिय हौ चलबे लेकिन नहि आब पूरी आ रसगुल्ला भए गेलै बुनिया तऽ लोक आब खाली सरस्वती पूजा में प्रसाद लेल छै बुझलियै आ पन्द्रह अगस्त ए छब्बीस जनवरी भए गेल य दू तीन चीज मे बनिया के प्रसरण बाँकी भोज भात जे कहबै पूरी बुनिया के भोज में‌ लोक बुनिया खेेतै कहलक हमरा नै हमरा नै दहक आगे बढ़ आगे आगे बढ़े तऽ घरबइयौ कऽ अपन हाँ घरबइओ कऽ अपन जे छै से ई भेल कि एकटा चलू एकटा आइटम घंइट गेले घरबा के टेंशन फ्री चल भाय पाचो किलो बुनिया बनते तऽ भर गांव खैब जानै छियै जे खेबे नहि करतै केओ
हँ तऽ इमहरे एहिठाम भोज रहए
हँ इम्हर संजोग से इम्हर फेर आ सात आठ साल के बाद वएह चीज के पुनः दोहरायल गेलै हुनके ठाम आह से उत्कृष्ट भोज कयेलक जेहने पूरी तरकारी तेहने मिठाइ आ अव्व्ल दर्जा के भोज बुझिय मन तऽ जे से महो महो आ हुनकर पिताजी के जे छै से श्राद्ध कर्म के भोज रहि बुझलहु लेकिन भोज बड़ा उत्तम हँ भोज तऽ जे छै से पहिल दिन जे छै अ नौ केश के भोज तऽ मतलब मतलब हमरा सब के नहि रहय टोल मे न नहि पड़े छी आ हम नौ केस मतलब नौ केश के भोज मोटा मोटी तिनो नखवाल के भोज जे छै न के वएह होइ छै जे संस्कार में अ संस्कार मे जे शामिल होइ छै लोक सब आ जे अपन दियाद रहे छै से सब अपन जाइ या नौ केश के ओकरे सब के लेल उ भोज स स्पेशली छेबो करिए
हँ हँ
ओना अगर टोल मे छियै तऽ कोना लोक छोड़तै एकाध तऽ घर ते लोग टोल अपन लय के कनी करे या
हँ
एकादशा दिना जे छै से बुझियौ एतबा सुन्दर व्यवस्था एकादशा दिना एकादशो दिना बहुत ठाम होय छै मिथिला में की मतलब लोक अपन सौजनिया लय के भोज करे या लेकिन हमरा गाँव में ई चीज नहि ये सौजनिया लए क भोजने के सौजनिया मतलब भए गेलै कि जे अपन टोल छी तऽ दिघबै टोल छी तऽ दिघबै के भात जे छै से आन टोलक के लोक नहि खेते जलेवा टोलक लोक नहि खेते दिघबै के भात सर सब नहि खेते दिघबै के बाद तऽ ई सब चीज आन ठाम होइ छै लेकिन हमरा ठाम एतेक सब घुलल मिलल छै कि अऽ मतब मतलब सौजनिआ जे चीज छै मिथिला में सौजनिया बहुत चीज कऽ ई चीज हमरा सब के गाम नहि यऽ कि हँ सोजनिया छी तऽ हम ओकर भात खायब आ नहि छी तऽ हम ओकरा भात नहि खायब तऽ ई चीज ई चीज तऽ पहिने खाली गाँव मे देखै लऽ भेटैत रहै कि चल भै गाँव के लोक जे छै से सब सब केाद एकादशा कर्म कऽ भोज जे छै से सब खाय छै गाँवमे गामक लोक लेकिन एहि बेेर किछु उत्कृष्ट की देखै लऽ भेटलै कि एकादशा दिनक एकादशा दिन के भोजमे ओ गाँंव के बगल बला एकटा गाम बलिया पड़ै छै गामके बगल तऽ ओ कनि हल्का छोट मोट गाम छै मतलब हमर गामसँ छोट गाम छै कनि ओ तऽ लटिया लेलक जेना द्वाद सा भेलै तऽ ई गाँव भरि गाँंव भेलै तऽ कनिटा गाम छै ओहो पंचायते मे पड़े छै चला भाई ओकरो ओकरो सबके लटिया लेलियै भोजमे एहिमे एहीमे की देखेले भेटले हमरा त एकादशी दिना जे छै से उहो गाम के नोत देल गेले जेकि हमरा लागैए कि हमर गामक इतिहासमे शायद प्रथम बेर एहन भेलै हं की एकादशा के भोज मे गाँंव के अलावा दोसरो गाँव के निमंत्रण देएके आ ओ गाँव के लोक सब प्लस इंट्रेस्टेड भेए के आब के इ गाँंवमे भोज खेलक एकाद सा के ई
तब तऽ इहो चीज पहिलु के बेर कए देलक यौ
हँ हलाकि परसेंट हँ इतिहास रिकॉर्ड बनि गेलै हे ई आप आ कनि मनि देखियो लोक सब लोकसभ हालाँकि ओतेक जादा इन्टरेस्टेड कहबै से नहि रहै लेकिन तैयो तैयो जे छै से अ मतलब एलै भोज खाइ लए लोक सब
नहि तऽ ओहिमे हमरा हे टा भैयारी स गप भेल रहे तऽ ओ कहलक की जा के ओहि गाँवमे कहलकै जे एना एना बात दसा के एबै अहाँ सब खाय ले त नोत दै छी अहाँ एब तऽ ओहिमे जे आदमी पहिले इंटरेस्टेड भेलै
हँ हँ
ई नहि कहल गेल के आबैए पड़त अहाँ के आबय के मोनि ए त आयब अहाँ
हँ इच्छा अनुसार इच्छानुसार हँ हँ अहाँ के अहाँके निमन्त्रण हँ अहाँके निमन्त्रण यए अहाँके मतलब अगर कोनो दिक्क क्कत नहि य तऽ आबू लेकिन ओहो सब अपन अपनत्व देखेलकै आ ओहो सब पहुँचलै ओहिठाम ने कि
तऽ हमँ मुम्बइ मुम्बइो मुम्बइ जहिया हेलो ह गावे पर ध्यान रहय या कतहु भोज भात होइ या तऽ हम पूछैत रहे छी गाँव मे फोन के के की सब कहै छै यौ छियै
हँ हँ हँ होइते छै गाँव मे जतबा जतबा लोक खुऐ दै छै ओ ओतबा टा ओत ओतबाटा जो अहाँ हूं हूं हूं नहि नहि बिल्कुल अहाँ ठीक कर रहल छीयै बम्बई सब में तऽ मानि कऽ चलू अपना सब बनबैत हैब कि होटल मे रेस्टोरेन्ट मे खाइत हैब तऽ एक टा अब लेकिन गाँव लेकिन गाम मे पात मे बैसके आ दस टा अपन टोलक लोक सगे हँसी मजाक हे हेे दूटा हिनका मे दियै चारि टा हिनका मे हइ कका के देकथुन कनी ई सब चीज के रस कतय भेटत बाहर मे ओ सब चीज अगर अहाँके चाही तऽ फेर अहाँके जे छै से गाँमे ही आबय पड़त आ गाम के लोक के भूखल नहि रहै छै भले ओ खेत मे काज करै कतहुँ काज करै लेकिन ओ भूखल नहि रहै छै आ शानसँ रहै छै आ शहरवलासँ बेसी फी हँ शहरवलाास सभ बेसी फिटनेस मे रहै छै तन्दुरुस्त रहै छै ओकरा सभके भोर उठि कऽ अ ओ ए सी ड्यूटी करय ल नहि जेनाइ छै ओकरा सभके भोर उठि कऽ जेनाइ छै खेत मे कोदारि पारते ओकर सबके बी पी सुगर सब कंट्रोल रहे छै बुझलियै ई चीज ई सब प्लस बीच बीच मे भोज सुतरि गेल कतौ रसगुल्ला ढलके तऽ ले पकड़ के
ओ पन्द्रह पन्द्रह दिन क पेट्रोल एके दिन डालि लाइए
बस बस बस आ पन्द्रह दिन तक अपन चलि रहल छै गाड़ी चलि रहल छै गाड़ी बीचमे बीचमे ककरो बीचमे हँ बीच मे ककरो जनेउ भेले खसी छागर के भोज भेले ओहि मे जे छै से टोल मे होय दे रहै छै
हँ किछ नइ किछ होइते रहै छै तऽ केहन दुआसा दिन
आ दुआ दुआ दुआसा दिना विशेष की तऽ विशेषमे विशेषोमे विशेष एहिब की भेलै तऽ एहिबेर जे छै से चारिटा पाँच टा रंगके मिठाइ कयेलक
आरे बाप च मतलब कच्चो पक्का उएह स्टार्ट केललक एहि बेर चारि पाँच रंगक क देलक
आह चाइर पाँच रंगके एहि बेेर कए देलक से की कही कच्चा पक्का तऽ जे रहै रहबे आ एकटा जे छै ओकरा क्रीम चॉप कहै छै बड़ सुन्दर मिठाइ रहै ओ बुझलियै क्रीम चॉप हँ पूरा गाँव के क्रीन चौक खोएलि कै हालाँकि एकहके पीसके रहै लेकिन सबके खक द रहै लम्बा बड़का बड़का रहे बड़का बढ़िया साइज रहे बुझलियै एकटाके फेर आ एकटाके काजू बर्फी ऐड कयलक आ एकटा आरो कोनो मिठाइ रहै ओकर नाम नहि हमरा ध्यान आबि रहल यऽ सेहो रहै आ पाँच टा कच्चा पक्का ढोल जकरा जतेक खेनाइए ओसभ एकहक पीस कऽ रहै सभके मतलब पाँचटा मिठाइ अहाँ खाए लियौ तऽ ओहियओ आ तरकारी तीमन से मस्त बेजोड़ बनेने रहै हलवाइयो के दाँद देना चाही घरबा के त जे रहे रहबे करे हलवइयो ओतबे
नहि तऽ एकटा गप छै यौ अभिनव बाबू की खुलि कऽ यदि करै छै ने कोनो चीज भोज भात दिल सँ करबै तऽ ओ भगवानक किछु एहन होइ छै ह कि अहा के अच्छा बनि जायत तऽ अहाँ केहनो देबै आ एकरत्ती अहाँ एम्हर ओम्हरबै तऽ कत कतबो मेटेरियल देबै तऽ ओ गड़बड़ अग्नि देवता के अथीमे हँ ओ तऽ होइ छै तऽ आब इम्हर हाल
हँ बिलकुल जेने हुनकर मोन रहै ओहि हिसाबसँ हुनकर भय भेलै इम्हन हाल फिलहाल तऽ एखन कनि सुखार जाय रहल ये लेकिन भगवान अगर चाहते ते भायए जेते एक दू दिनमे लगन पातिक के समय चलि रहल छै हँ एक तारीख के हे य एक तारीख के बस एक तारीख के विवाह के दिन थ एकटा हँ एक तारीख के विवाह दिन छी ओहियोमे जे छै से बुझियौ गदगर आ तकर बाद छओ तारीख के ठाम मे एकटा मित्र के विवाह छी
आ तब तऽ तब तऽ अहाँ हिला देबै
हँ एखन जे छै से बिजी शिड्यूल चलि रहल यए भोज भातके एकदम करका कऽ
रोज अहाँ हब रसगुल्ला ढले खाइ हब तऽ रसगुल्ला खायके तऽ मोन नहि करे हयत मोन तऽ भरि गेल हेत
नहि नहि नहि आब बेसी नहि खायल जाइत छै उएह बीस टा पचीसटा खा लेलहुँ ले
हौ बाह बीस पच्चीस टा नहि खाइ छियै यौ एतुका लोग बम्बई बीस पच्चीस टा फ्री मन के राखे छै एकटा निकाललक आ चम्मच लके ओकरा
नहि नहि नहि मिथिलाके लोकके लेल विस बीस पच्चीस टा बुझीओ मिनिमम कहियो है आइटम मक्सिम जे छै सो सभ शतक मारैवला बैट्समैन सभ रहै छै
सबकछु खेलाके बाद
हँ सभकिछु खेलाके बाद रसगुल्लाके एहिठमका लोक बुझै छै डी एम ठीक ने डी एम मतलब डी मे अगर आब रहल छै त मतलब जे पूरी तरकारी खेलिये उ सब नॉर्मल भाए गेल उ सिपाही दारोगा सब बुझलिए आ डीएम जखन डीएम जखन अन्य परिवेश करैय छै कतो रोड सब पर तऽ देख देखैत हेबै सिपाहीसभ मंत्रीसभ रोडके बगल भए कऽ सभ सल्यूट मारत तहिना रसगुल्ला जखन अन्दर जाय छै ने तऽ पूरी तरकारी जे उसब सेल्यूट मार के खाली साइड भय गेल रसगुल्ला अपन जगह लेलक रसगुल्ला के जगह खाली रहे छै बुझलियै तैं मिथिलामे ओकरा जे छै से डी एम कहल गेलै रसगुल्लाके